हलो
वाहेगुरु
हलो
हैलो वाहेगुरु
जी जी वाहेगुरु जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
आवाज़ थोड़ी तेज ॻाल्हाईंदव की मूंखे धीरे अचे ती।
मां त तेज़ ती ॻाल्हायां।
अच्छा दीदी ता ॻाल्हायो अच्छा। अच्छा चलो ठीक आ ॿियो कैड़े शहर जा आहियो तव्हां?
मां दीॻा जी।
काथा जा?
रीवा।
रीवा जा?
हा
तां रीवा जा आहियो?
हा तव्हां?
मां बि रीवा जो तॾहिं त
त कनक चेलानी कंहिंजे घर जा आहियो तव्हां ॿुधायो थोड़ो मां ईअ सुञाणे वठां?
मां तव्हांखे पर्सनल ॿुधाईंदम हिते न नथी ॿुधाए सघां न। ए रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड थींदी आ और
अ
ॿियो ॿुधायो कोई पंहिंजे शहर जो समाचार ॿुधायो?
तव्हांजे शहर जो। कम सहे मांजो शहर जो तव्हांजो शहर त हिक ई न आहे।
हा मता थी सघे तो तव्हांजे तव्हांखे ॿियो कोई पतो हुजे मूंखे कुछ ॿियो कोई पतो हुजे शायद। कोई तव्हां सुठी शए ॿुधाए छॾो जेके मूंखे लॻे यार ही त मूंखे बि ॿुधाए छॾियो पतो कान्हे। छोकी फीमेल ऐंऊ मेल जो अलॻि अलॻि हूंदो आहे न पंहिंजो पंहिंजो
हा हा तव्हां छा था कयो जॉब में की कमु आ दुकान में
जी असां
हा
दुकान ते किथे वेंदासीं सिंधी माण्हुनि जी लाइ जेस लॻभॻि पंहिंजे व्यापार में रहंदी आहे सुबुह ख़राबु तथ
हा सही ॻाल्हि ता चओ
बाक़ी एत्रो आहे की भॻवान जी कृपा आहे की दुकान त ठीकु आहे पर थोरो सो समय जेको आहे असां कढी वठंदा आहियूं पंहिंजे लाइ कि थोरो सो अटल पारक वञण जी आदत सुबह जो अटल पार तव्हांॾिठोूंदो न हलो
हा हा हा
अचे। ती आवाज तव्हां जी आवाज थोरी धीरे जे लाइ मूंखे मुंहिंजी आज़ तवांखेे ॾीी हैलो
हा तसाध न
अचे थिया
हिक मिन ॻलाऐ थी
हैलो
हा हा हाणे चओ
अचे थी आवाज़
हा हा अचे तो
हा तव्हांजी आवाज़ माखे ॾाढी धीरे ती अचे तॾहि पइ
अरे मां कुझु कम थी कया न हिन करे थी ॻाल्हायां हा हाणे च
त चवण जो मतिलबु आहे की असां वटि फिर बि छा आहे न इहो थोरो सो असां सिंधी वायापारी आहियूं न सुबुह राति ताल त लेकिन उनखां पोइ थोरो असां समय कढी वठंदा आहियूं पंहिंजे लाइ सुबुह जो अटल पार्क वञण जी आदत हा भया
सईी
ऐं हुते वञी करे छाहे न कि जेके कुझु सिंधी माण्हू बि ईंदा आहिनि या सिंधी जेका बि ॿार ईंदा आहिनि त कोशिशि कंदा आहियूं की हुनसांसां सिंधीअ मेंॻाल्हायूं ऐं असांजी मातृभाषा जेक िं खे वधाय ग्रुप आहे न अांज उदेश बि इहो अथव की असांखे सिंधी भाषा खे जेको आहे न अॻिते वधाइणो आहे तं हाखे अथव जानकारी
हा हा
हैलो
द द चार द पच